चलेज
ठीक छै बढ़िआँ छै अपन कहियौ
अपनो ठीक अछि भऽ गेल खेनाइ पिनाइ
खेनाइ पिनाइ भऽ गेलय
अच्छा अच्छा आओर सब बढ़िआँ न
आओर सब बढ़िआँ
अच्छा हँ
खेनाइयो पिनाइके बड़का रहै छै
जी बहुत बड़का सबसे बड़का काज तऽ खेनाइए पिनाइ रहै छै भोर उठू
भोर उठू बस उएह सब रहै छै काज
भोर से लऽ के आ सुत
आ खास के छुट्टी दिनक के तऽ आओर भऽ जाइ छै
जी जी बहुत ज्यादे बढ़ जाइ छै काज
छुट्टी दिनके तऽ जेना लगै छै समाप्ते नहि होइत रहत कोनो काज
जी कतबो काम कऽ लियौ तबो एगो ने एगो काज जे छै
हँ लगले रहि जाइ छै आ होइते छै जे छुटटीे दिन बच्चा सबके ड्रेस साफ करु
जी
सभटा चीज वएह दिन बजय छीये
जी वएह दिन भैये जाइ छै सही गप कहलियै
हँ
तऽ आओर सब बढ़िया
आओर सब बढ़िआँ छै
तऽ आओर तऽ अपनासभके तऽ मिथिलामे बुझिते छियै एखन अरदारा शुरू भेल अछि
हँ आरदारा के सेहो बड़का छिय
ब्ड अछि आरदारामे जे छै से भगवतीके खीर आमके जे छै पाते चड़बे करय छनि तखन तऽ अरदारा से
ओ सब घरे घरे कतहु कतहु पूरी सेहो बनै छै दालि पूरी पूरी सेहो सब बनैत छै कोनो कोनो घर मे
जी
एकरा लगे रहय छियै ओना बनाओल से आओर ए मुका बनाउ से अलग अहाँके स्वाद लागत खायमे
जी जी
आरदरा त लगे पाँच तारिख तक चलो
जी
पाँच तारीख तक देने छियै
जी आरदारा ने
हँ हँ हमरो नहि भेल हमहहुँ एक दिन देबय
अच्छा एखन बहुत लोकके पड़ि गेल हेतनि भगवतीक के पातरि आ बहुत लोक जे छै
आ बहुत लोकके हां बचल छ ने बहुत लोकके
जी
कए तरहके रहैत छै बीचमे उपनयन बियाह सेहोसभ भऽ जाइत छै तऽ सभके सभटा देखय पड़ै छीये सेहोसभ दुआरैत छियै एखन उपनयनके सेहो बड़का बाउ होइ छै सभ घरे घरे किछु ने किछु सम्बन्धित सभके रहिते छै हँ किनको मूड़न छियनि किनको उपनयन छियनि
तऽ इहो सब ल के जे छै से बहुते लोकके घर मे की हेतनि एखन
बहुत गोटाके गाँवमे बाँकी हेबे करतै अखन तऽ शुरुआते छियै ई सब चीज अपना सबके मिथिलामे होइत रहै छै नया नया चीज सब अपन लागल रहू कोनो ने कोनो पूजा पाठ पाबनि त्योहार होइते रहऽ
जी अरदारा भऽ जायत तऽ फेर आनंद पूजा घड़ी पूजा हरदम कुछ ने कुछ जे छै
किछु ने किछु हँ किछु ने किछु लगले रह
आ सभ पूजामे जे छै से भगवती सबके अ पातरि उतरि चढ़बे कयल पूजा पाठ भेबे कयल ईसभ जे छै अपना मिथिलामे तऽ पूजे पाठ आ विधि विधान बहुत अछि बड्ड छै मिथिला एहन अहाँके कतहु किछु मिलत नहि कतबो दिल्ली बम्बइ घूमी लिअ
कतो घूम लिय
लेकिन मिथिलामे जे मोन लागै छै ओ अहाँके कतौ नहि मतलब लागत
अ छैयो ने एक दोसर के सबके देखनाइ सुनाइ हकारी देलहु उते ओतय जेबाक
सेहो सभ एकटा रहै छै
जी
हुनका ओतऽसँ कुमारि खायब आइ हुनकात बटुक पे खुयाल जेतय
जी
दै छै आओर अहाँसभतऽ पड़ि गेलै अरदराके पातैर
नहि हमरो घर मे एखन नहि पड़लै आब पड़ते माँ से बात भेल छले तऽ माँ कहलथि जे अखन नहि पड़ल आब कियकि हमरो सबके तऽ दियाद में कनि छुटका भऽ गेल छलै काल्हि सब फ्रिए भेलखिन
अच्छा हँ सेहो सभ देखऽ पड़ैत छै
तऽ ओहो सब देखय पड़े छै त बारह तेरह दिन तऽ अहाँ के वहै मे चलि जाय छै
ओहैमे चइल जाइ छियै
तऽ ओइके वजहसँ एखन देलखिन नहि तऽ कहलखिन जे काल्हि तऽ फ्रियए भेलहु ई सबसे छुटकारे भेलेहु आब जे छै से देब अपनो घरमे पातइर
ओ
से सब तऽ रहिते छय खास कऽ गाम सबमे रहू तऽ ई सब चीजके बेसी देखऽ पड़ै छै
बड बड इहै सब के लऽ के बेसी देखय पड़य छै
आ किछु ने किछ हेबे करै छै बीचमे हँ कि किछ ने किछ एते टा के पैघ लोके आहा चलबै समाज में तऽ किछ ने किछ सबटा देखऽ पड़ै
तऽ आब अरदारा खतम हैत अथी
राखी क सुर
जी आब राखियो शुरू हैयत सावन जखने सावन एत ता सावन मे आब राखी
सावन में आब राखी ओहि में आब भय सबके अपन करियौन स्वागत
जी भय सबके वएह सबमे भइयो सबके बहुत बड़का पूजा पाठ
ओ रहै छै आस रहै छिय एकटा जे राखी आओत बहिन राखी बान्हतैत
जी सही बात छैन
आसूर ई चनबरका
आ सो रइसन
होइते छै पहिलेओ मोन बनला पहिलेओ आ एखनहु याद होइ भोरे उठै छलहुँ ई रहै छलै चलू जल्दीसँ नहा ले ओर बनबाक बनबाक सबके आ ओकर प्लेट तैयार करू एकैटा बच्चा सब सेहो रहै छै ई तऽ नइ छै पैघे टा भए औतै
नय सब सब भाई अबइ छइथ सभ भाई करियअन
आ बच्चो छथि ओहिमे तऽ हूनको करियौ
जी
सेसब तऽ रहिते छै अपनासबमे हर चीजके छै हर चीज विशेष होइ छै जते रहत तते कमे अइ
जी से बात छै
तो सब दुआरे कनि देखावटियो बहुत छै
बहुत एहन जे छै से आब देखाबटियो भऽ गेलै ई मोबाइल के जे छै जे कतेक लोग आब देखावटी करऽ लागल जे एना ई ओ लेकिन जे नियम मिथिला के छै न उएह नियम मे नीक लागे छै
नीक लगै छै हर चीज
हर चीज जे बैन एलै नियम ओ नियममे करियौ से
आ नया नया बदलाव करू तऽ देखावटी ओ अलग रहै छै बुझा जाय छै जे अहाँ देखावटी की कऽ रहल छि
लेकिन देखे में जे नीक लागत ने अहाँ के से जे नियम रहय छै सएह नीक लागे छै देख
सएह नी नीक लागल हमरा सबके कतहु रहै छी तऽ अपन जे होइ य साह करब भले सब कह आनन्द एना किया करै छी लेकिन हमसभ कहै छी नहि हमर सबके एना एहिना होइए
जी सही
हमर जे रहत साह हँ हमर सबके जे हैत सएह
आर वहाँ से कुछ ज्यादे मजा आबे छै आ देखाबटिखो लेबै ने तऽ अपनो कनि अजीब लागल लागत कि नहि ई चीजसँ देखावटी भऽ रहल छै
ब रहल छै ओना भगवाने पूजा देखियऔ कतेक अंतर भ जाय छै बाहर से मार माल कहै छै अपना सबके अलग टाइपके एखन तऽ भगवानो पूजाके बहुत बेसी छै
बड़ बड़ बेसी छै एखन हर घरमे जे छै सत्यनारायण भगवान पूजा लोग करबे करै अछि
करबे करै छै
जी फेर काल्हि पूर्णिमा रहत ओहिमे सब काल्हि पूर्णिमाके कनि तैयारी
पूर्णिमाके हँ बहुत घर मे पूर्णिमोके होइ छल पूजा
जी तऽ हमरो सबके घरमे जे छै से पूर्णिमा कयल छियै तऽ पूर्णिमा के आब लड्डू गोपाल जी के पूजा करै छी तऽ हुनका लेल भोग बनेलहु
अच्छा हँ ओहो रहै छनि बड़का
तऽ बाहर सबमे ओतेक लोग नहियो केलक लेक
नहि कलक हँ नियम बाजू बाहर सेमे लोक केबो जे करै छै ने तऽ नियम नहि छै
पूर्णिया मे नहि छै आ बाहर मे जे केलक
कऽ लेलहु बारह बजे एक बजे हँ
जे मिथिला के लोग रहलथि बाहरमे साह ओतेक कयेलथि आ नहि तऽ बाहरी लोक जे नहि बुझलथि ओ थोड़े ने करै छथि
किछ नहि किछ नहि हुनका सभके अपन अपन अपन जे छै ताहिमे कोनो नियमे नहि छै
नहि छै बाहरोमे जे पूजा पाठ जेनाकि कोनो मिथिलेके पूजा कयल गेल तऽ ओ मिथिलाञ्चले करैत छथि
ओह
मिथिला के लोग रहले सएह सब केलथि
से ते छै अपना सबके छठे पूजा के कतेक रहै छै आ त एतेक बेढ़ गेलैए जे पहिलेसँ तैयारीमे लागि जायत सब जे गाम जेतै से गाम जेतै जे एतय करतै से एतय करतै दू तीन महिीना पहिलेसँ भऽ छै
पहिले हे। से तैयारी मे लोक लागि गेल छै आइ मतलब छै ठ आबयवला यए दुर्गा पूजा आबयवला अछि तऽ सब पहिले से अपन जेय छै जिनका जेना होय छ ने अपने तैयारी मे लाग जाय छै
तैयारी मे लागि जाइ छै
तऽ होइते छै ने बेसी पूजा पाठ तऽ अहाँके मिथिलेमे देख देखेके मिलत करे के मिलत तऽ मिथिलाके जे छै से बातेमे बहुत छै मिथिलाके लेल कतेक कहियौ ओतेक जे छै
ओते चीज कम पड़ै छै से तऽ छैेहे
ठीके आ एखन तऽ इएह सभ पूजे पाठ ई सभ शुरुए भेले एखन
एखन तऽ शुरुआते छी एखन तऽ शुरुआते की हरदम तऽ लगले रहै
वएह ने बारहो मास जे छै से पूजा पाठ अहाँके लगले रहत मिथिलामे
बीचमे अहाँके दिसम्बर तक दिसम्बरमे कनी कमो हैत बियाहे दान चालू
जी सामा तक जे छै अपना सबके सामा देब उठान तक
हँ
ईसभ तक जे छै से पूजा पाठ अपना सभके लग देव उठानके बाद जे छै से पूजा कनी उत्पन्न भऽ जाइ छै
हँ
आ फेर एके बेर जनवरी जे छै ओहिमे शुरू भेल
शुरू भऽ जाइतके
हूंम्म
सएह सब छै
उएह सभ पूजा पाठके जे छै अखन उएह सभमे सभ लागल रहल अपन घरे घरे सभ जे छथि अपन केलथि
होइते छै तैयारीमे अपन लागि जाइत छियै सभटा चीज तऽ बनल छै आ हेबाको चाही ओहि बहाने लोक अपन खेबो पीबो करैए ओना तऽ नहि होइ छै लोकके बनाय आइ जेना पञ्चमीए हेत के ओहिमे खीर घर जौर बनाउ आ ओना अहाँ कतबो कोशिश करबै तऽ नहि होइत रहै छै बनायल आ पाबनिके नाम ओ ई भऽ जाइ छै चलू बना लेब तऽ चलू खा लेब वएहमे बनेनाइ जरूरी अछि।
जी भगवानो के जे छै से भोग लगि गेल आ अपन सब घरो लोक खा लेलथि उहे बहाने जी
सेसभ रहै छियै एहि बहाने अपन पकवानो बनेलियनि भगवानके
जी
किछु ने किछुमे लागल रहु खाइ तऽ सब खाइत तऽ सब छै अपने भगवान की खाइत छथि लेकिन एक एकटा बहाना जे दऽ देने छथिन
भगवान के नाम पड़ि गेल छनि
आ भगवानके नामपर भुखाउ सभटा चीज एक तरहके नीके छै तऽ नीके नीके छै लोक नहि तऽ किछु नहि बनेतै चलि अपन ओसभ चीज नहि होतै तऽ दालि भात तरकारी बना लेतै छोड़ि देतै
जी सही कहलियै बाँकी लोक सोचतै जे हँ आइ काल्हि बनैब आइ काल्हि
आइ काल्हिबनाल लेब परसू बना लेब तेना को कोइ नहि तऽ एहिमे तऽ ई रहै छै आइए बनेबाक अछि
नियमे बनल रहै छै कि नहि आइ पूजा छियै भगवानके भोग लगतैनि तऽ बननाइ छै तऽ बनइ छै अइ बहाने लोक अपन भगवानोके भोग लगेलक आ अपन घरोके लोक खा लिय